हँ
हँ गोर लागै छियइन
ओ खुश रहू की हाल
ठीक छनि हुनकर सबको ठीक छनि उम्हर
आओर
और सब बढ़िया छइन हिनका सब के इम्हर सब ठीक छनि
हँ हँ एम्हर तऽ सब ठीक यए हँ सब ठीक छी
हँ हँ
हँ राधा के चलै छै पढ़ाई लिखाई सुन्दरसँ
हँ हँ चलै छनि एखन तऽ कनि दिन से नहि जाइ छथिन इस्कूल तबियत खराब छलनि हुनकर
किया ने जाइ छै
ओ अपन स्कूल स निकल कऽ
हूँ
रौदा में अपन गाछी सब में खेलैत रहै छलखिन आ कोरिया राही दिसन कोनो पोखइर छै तै पोखरि में अपन दूगो तीनगो लड़की के संगङ्गे अपन गेलखिन पता नय की भेलनि ओइ दिनसँ बोखार लागल छनि से आइ तक बोखार लगले रहनि काइल सुइया तुइया सब दिया क एलनि हं सिरप सब तऽ आइ कनी तबियत ठीक भेलनि हं
अच्छा
हं नय तऽ पाँच दिनसँ दिन राइत पड़ले रहै छलखिन
एखनो ई सरकारी इसकुलमे ओएह हाल छै कि
हँ सरकारी इसकुल थोड़ी कहियो बदलतै सरकार अपना भइर सु सरकार अपना भर सुविधा तऽ बहुत दै छय लेकिन मास्टरसब करबे नय करै छय ओकर इस्तेमाल
ह चलु पहिले तऽ कनी दोसर गामं के मास्टर रहे समझो आब त गाँवे गावं मास्टर के नौकरी दऽ देलकै कय हँ
हँ
भऽ गेलय सब अपन अपन मन मर्जी करे हमरा सब के टाइम में त कते दूर दूर के मास्टर रहय
हँ हमरो सबके टाइम में बहुत दूर दूर के अ मैडम सब चर सब आबे छलखिन आ एगो एनाही हमरा गांवे के एगो मैडम छलय ओ एनाहिए पढ़बै तढ़बै नय किछो प्रिंसिपल ओकरे बनेने छलय
हँ
ओ पढ़बे तढ़बै नय किछो नहिये आ अपन सरकार जे अपन सब्जी भेजै कि किछु बच्चा सब के खाय पियए लय भेजै अपन सबटा उठाए पुठाए तऽ घर लो जाइ छलै आ एक हं और कुत्ता क एक बेेर अइंठ खाना खुआ देलकय सब को बच्चा सबकः तऽ कोनो बच्चा देख गेलै ओकरा तऽ कम्प्लेन कऽ देलकै पुलिस स्टेशन मे
अच्छा
बवाल सब भेलै फेर ओकरा हटा देलकै ओहि पोस्ट से तखन दोसर प्रिंसिपल एले तऽ आब स्सकुल बड़ नीकसँ चलैत छैय आब खानो पीनो सभ सभ चीज देलक मास्टरो सभ नया नया अयलै हन सुनै छीयै पढ़बो पढ़ेबो सभ करै छैय लेकिन तैयो जे सरकार होइ छै बच्चा सब तऽ कतबो पढ़ेतै गाछी कलम भागे जतै
हँ हमहुसभ भागि जइयै खिड़की एहि एहि गेट से ओहि गेट तक रहे टीचर पयर कऽ के बैइसल हँ नीचासँ हमसभ पैर निकल जइय जे जे मास्टर निकलिये ककरा में जे मास्टर सब बड़ मारे तकरा मे हँ एक दिन न नैया कहने रहिए दोसर दिन तऽ पकड़ाइयै जाइए
निकलै छलिए अथी सरकारी इसकुल सभमे तऽ बाथरूम सब नहि रहै छैय बनल ना एगो रहै छैय तऽ ओहिमे मास्टरे सब गेल बच्चा सबप जाइे नहि देलक
हं
तऽ कहिये कि दू मिनट जैब चारि पांच मिनट जायब तऽ एना क कऽ चलि जइये गाछिम ओहि जाय लए तऽ रोइको नहि सकैया
ह
ताकर बाद भऽ गेलोते गेलो एक एक घंटा दू दू घंटा आब सब छोड़ी सब कबड्डी सब खेलै छैय तीती कबड्डी या उमहड़ चैल के गो गिटी वाल नहि होइ छैन गिट्टी से जे गोटी खेलै छैय
चलै छै
हँ से गिट्टी हमसब खेलियै आ जाय क सर सब बुझे कि एना एना कऽ के पूरा क्लास के खाली भऽ जाय बच्चा दू मिनट पाँच मिनट कऽ केऽ तखन सर सब आबै ताकै लऽ गाछी म तऽ सभ बच्चा अपन गाछीमे आमके गाछक जड़ि सबम सउसे सब कल रहै छले हँ एनाे क क सब अपन निकल रहै छलै अपन कनी काल ताकि कऽ फेर अपन चलि जाइ छल
हमरोसभ केनाही करै केओ जैतै तऽ ई मन्दिरमे बैस जैतै केओ आमक गाछ ीमा हँ टिकुला तोर तर आमक मौसममे खेलक हॅ ओ सरसभ अपन फ्री भऽ जाय बेचारा मास्टरोसभ तऽ कनि बिन्दास भऽ जाय जाहि दिन पकड़ेलहु तहि दिन तऽ दे दना दन
हँ हमरो सबके खूब लागै छलए लेकिन हमस पकड़ैे नहि दै छलै
ह ब बुझलिय कविता सबे ने याद करल याद ओहिम तऽ लास्ट मे पांच मिनट मांगगिके निकलि जाइय ओ पांच मिनट मांगगिक जे निकलिए आ तकर बाद जे जहिया मतलब आइ ने भागि गेली पाँच मिनट लक कह काल्हि जे एबै हँ तऽ काल्हि तऽ ओकरा नीन्दो अबैत रहैत छै तऽ ओ नहि सुतैत छै हँ तहन तऽ बस एते मोटका मोटका डंडा रहल बाँसके
हँ हमहुँ सब तऽ ऐनाहिए करै छलियै हमस तऽ चलि जइयै ओ ओ तार नहि होइ छै पाकल वाला तार पियर पियर जे रहे छै खसल तऽ हमसभ जाइ छलियै तऽ सोलकन्य सब जे छोट जाति सब रहै छै ओकरा सबके देखिय उ उठे उठे क खाइत तऽ हमसभ तऽ हम सब तऽ बुझिये ने ओ की छियै
तऽ हमहुँ एक दिन गेलहुँ खाए ल गैया ऐहेन बेकार ओकर स्वाद रहै
अच्छ हमसभ नहि खेने छियौ कहियौ
नहि हमरा सबके नहि पता रहै कि छियै कारी कारी देखियै तोर ओ उ सब फड़ ने तऽ पियर पियर जेना रहै छलै तऽ कह की छै खाइ छल सब छोड़ी सब लऽ ल बैठ बैठ खाइत रहै छलै आर हमहुँ सब देखियै तऽ हमरो सब कह एक दिन मोन भेल हमू सब एगो फार लो एते बेकार महकै छलै नहि खेलियै फेक देलियै हम सब
हम सब की खैयो तार मे जे सुपारी जेना काटि काटि क खैयो व्हाइट व्हाइट जुआ जाइ छै ओहो वला नीक लागै छै हँ
हँ ओ हमहुँ सब खाए छलियै लेकिन ओ पाकल वाला तार खराब लागे हमर सबके तऽ स्कूले लग महार छलै पोखरि पर ओतऽ आम सब गाछ सब इमली सबके गाछ सब इहो सब छलै सबटा लागल हमरे सभके छलै लागल तऽ अपन जहि आम सभके टाइम होइत अपन टिकलो सभ ल जाइए ओत स ब्लेड ब्लेड तऽ रखबैे करै छैै लोक संग म पहिले
त अपन ब्लेड राखे छलियै ओते छील ले छलियै टिकला के ब्लेड से आ कनि नेब अचार ई सब तऽ लए जाइ छले स्कूल नून आचार इ सब ओहिमे कनि नून सब छी अचार सब मिला क झक्खा जेना बना कऽ ओहो खाय छलियै ओते बैठ कऽ महार पर बैठ कऽ आ जायकि मास्टर सभ आबै छलै ताकय लए ई हमर सबके पोखरि ओहि टाइम मे ने सुखा गेल छलै तऽ खुनाइ छलै गहीर करै छलै पोखैर कऽ तऽ ओ माईट के सौंसे ढेरी ढेरी जेना बनेने छलै बुल्डोजर स ओ माईट प अपन ढेरी ल नुकाए जइए सौंसे ताक ले मास्टर किया ओकरा कतहु केओ भेटतै अपन औना कऽ फेर चैल जार छलै आ एके बेर जखन आब टिफिनके बेर होय तखन जइयै खाना खा लियै आ बस्ता ल क भागि जाय छै
हँ
ओ मारै क मैके न दिए
नय हमरासबके म अ अथी नय खेनाइ पिनाइ नय रहै अथी सब रहय ना चाउर गहुमसँ गहुम दे भरि सक हँ गहूँमे दै छलै हमरासबके पहिले टाइम म खिचड़ी तिचड़ीके सिस्टम नय रहै
हमरोसबके गाँवमे आब ई सिस्टम पहिले हमरास बके टाइम में रहै खाना ताना ओर आब ना आब जे कुत्ता वला जहिया स भेलै हन काण्ड
अं
तहिया स न बाहरे से खाना मतलब बैन कऽ आबै छै पैक भऽ भ कऽ डिब्बा म सब बच्चा के लेल आर ओ खाना देलक सबके खाय लय और अ मतलब महिना मं कि कते दू महीना पर चाउर दाइल ई सब एल तऽ ई सब फेर लऽ जयत किल बच्चा सब के मै सब
अच्छा
खाना बहिने कऽ एल आर
नय हमरा सबके टाइममे गहुम दय पता नय दू महिना पर तीन महीना पर आबै एग नप नापे वला स नैप नैप कऽ दय आइ टाइम मं
हँ ओइमे तऽ मास्टरो सबके न रहै छै लै कऽ ओ ओ हिसाबेसँ धते बच्चा का जते एतै तते थोड़ी दये दैत हेतै
ओना पातो लिख काम तखनो छटा दे हँ
हँ से सब तऽ अखनो होइ छै अखनो तऽ मास्टर सब देखै छियै बच्चा सबके चाउर दाइल सब रहल तऽ इसकुल रामलीला वला सब आबै छै तकरो सबके दै छै किछो भेल तऽ गाँव में तऽ ओकरो दऽ देलक तऽ ओ बेचते हेतै ने
हं
और सब
और सब बढ़िया छय
हं नय हमरो सबके टाइम रहै बाबू जिन्दगी तऽ ओएह रहै आब बुझै छै काइलके हिसाबसँ
हँ आइ काल्हि के जमाना मे तऽ जे लोक देखै छै आइ काल्ह देखै छथिन कोनो बच्चाक ती खेलैत कि कबड्डी खेलैत कि गोटी खेलैत उ मोबाइल पकड़ा दै छै बच्चा सबके हाथ मं
भऽ गेलय
हँ ओहे में कोन गेम रहै छै उएह ओकर सबके दुनिआ छै सबटा
हं पँच गोटिया खेलियै हमसब
हँ एक कित दू कित वला तखन खेलय छलय य
हँ हँ तहन एगो अथी रहे की कहय छै सतघारा खेलियै गुल्लइड़ के बिया स
ह हँ बेसी खेलिय न तऽ सब बजबो करय कदय कि रौदी हते बेसी गोटी खेलै छी सब रौदी हेतै रौदी हेतै मा सब मार ल छुटै ह हँ आब आप तो गोटी खेलात ककरो हम देखबो ने करैत छी हमरा लगितो ने य आइ काल्ह के बच्चा आबित तुऽ शिखे
नहि खेलऽ आबैत हेतै हँ
आब नहि ककरो गोटी तोटी आब वएह देखलहुँ गाछी कलम पता नहि ओनाहिये खेलैत रहल की कहाँ
मने हमसभ तऽ आमोके गाछीमे जे ओगरै ल बैसियै तऽ ओ सतघारा बना लियअ आ ओ गुलड़ क बिया द द क खुब सब ह
हँ हमहूँ सब ई खेलियै एगो होइ छलै कि ओने ईटा सब क गेट दय छले खपटा सब क
हँ ओकरा बड़ सुन्दर किदन तऽ कहै है पट्ठू किदन कहै है ओकरा हँ पितौ हँ
आ ओ गेद लऽ क मारे जेकर खसै जैईटा आ तऽ
हाँ
सब गेदसँ चप्पल स जे भेटै वएह से पीटय लागल आब तू कैकरो त खेला खेलै तो देखै छै देखतौ लोक लोक कनि देखबो करै छै तऽ लोकके कनि नीक लागैत छै सेहोकियो खेलतो नहि रहैत छै
हँ खेलैयो नहि एतै आ पयरो नहि उठै छै कित कित खेलय लऽ
नहि से सब काहाँ तियो तियो सब नहि होइ छै खेलल ककरो
ह
पहिले रस्सी पर कते कते कूदै जाय सभ लड़की लड़का सब ओ गाय महींष वाला रस्सी ल क किछो वाला रस्सी ल क सब गाछी मे खूब कूदे
कुदै हँ हँ
सेहो सब सेहो सब आबक बच्चा सब के नहि आबै छै
नहि तऽ आब की भऽ गेल नै बुझलियै आ पहिले टाइम मे रहे नॉर्मल खेलकूद तुम आब ओ जिम के तौर पर भऽ गेल
हँ आब ओ करे दे ने ओ पीटी भऽ गेलै ओ पीटी भऽ गेलै आब ओ
हँ
लेकिन पी टी ओ करबे छै तऽ ओ खेला सब नहि करबै छैय आब ओनाही कनि कुदा खना देलक लेकिन तैयो अपनासभवला टाइम वला बात थोड़ी छै तें ने आबके बच्चाक पी टी करऽ पड़े छै जिम जोइन कर छै पहिलुका बच्चा घरे मे जिम करैत रहे
नहि बुझलियै आब आब बच्चा सब ओना गाड़ी चलाता साइकिल चलबै ला जिम मे जाय छै जिम मे की छै से बताउ ओएहे काम पहिले लोक नॉर्मल घरमे करे आब वएह जीम जुनिंग करै छै
ने पैसा दऽ क जाइ छै ओ सब करै ल आ पहिले त लोक अपन देह के अपन अपने सब ओते करे जे जिम के कोनो जरूरते नहि छै
जरूरते नहि छै जे हमरा सबके रहै न हमस जेगो गहुँमे सुखबे ल गोपी बाबा जे छै